हेलो, हेलो हँ। की हालचाल अइ। केहन छी? कतऽ छी?
ठीक छियै हम तऽ खाली घरमे छी और बताउ खेनाइ पिनाइ भऽ गेल अहाँके।
हँ हँ एखन नहि भेल हे ऑमलेट खेने छलियए अहाँ खेलियै ऑमलेट।
हम तऽ खेलिय हमर तऽ मोने अघा गेल बेकार आब लागि रहल है हमरा। अजीब सा भा पता नहि एना क्या लागि रहलअय।
बत्तख। ख वला छै तय दुआरे ओ वला जे रहै छै। एते नीक लागत।
ओ वला सऽ बड़का दीदी कहै छलै कि कहाँ दन और मोन अघाइ छै।
हँ।
हँ। हमा बड़कादी कहलक कि जे तोरा एखन ई लागे छौ कि ई सब मोन अघाय छै लेकिन ओ खेबी तऽ तोरा पता चलतौ की ओहिस बेसी ममोन अघाइ छै।
अच्छा अहाँके कोन हँ हमर तऽ काल्हि इसकुल छै।
ओ तहन तऽ फेर बढ़िआँसँ होमवर्क ओ सब कम्प्लीट भऽ गेलउ।
हँ हमर भ गेल।
ओ। अच्छा तहन तऽ बढ़िया छौ।
तोरो त क्लास हेतउ काइल तोहर क्लास के होमवर्क बनि चुकल छौ।
ओ हमर तऽ बनिले रहैया। और की पुइछ रहल छलीयो या तोहर। इसकुल मे जे आबे वाला छलखुन हैं जय ला तू साड़ी पहिर कऽ वेलकम सॉन्ग गैवतही से एलखुन की नहि।
आब पता नहि कई दिन एथिन कायल एथिन कि कई दिन एथिन पता नहि।
अच्छा तऽ काइल साड़ी लऽ क जेभी की नहि।
अब प एक बारी पप्पा से कहऽ चाहय छीये जे अथी फोन कर कऽ पुइछ लेथिन जे कल डायरेक्टर मैम आयेगी क्या। अगर ओ कहते हँ तऽ फेर ल के जेबय। नइ तऽ नइ लऽ कऽ जेबय।
अच्छा से कही दीयो पप्पा के जे फोन कऽ के पूछि लेथिन।
हू तू किया एना बाजि रहल छी हाफि हमरा आबि रहल अइ।
हमरो आयल रहै अखन हाफी।
ओ।
अच्छा आइ नहाल रही।
हँ माथ सऽ, हँ।
ओ ओ अच्छा अच्छा। ठीक छै और सब बतो।
आओर सब ठीक तुम बताओ।
हम्मर तऽ बढ़िआँ अय तू बतो।
तू बतो ने हमरो त नीके चैल रहल अय।
अच्छा तोहर नीक चैइल रहल छौ तऽ खेनाइ पिनाइ खेबही की नइ ऑमलेट खा लेलही तकर बाद।
भूख नइ यऽ मोन अंघा गेल खा कऽ आ भूखो नइ रहल पता नइ खेबैय की नइ। ओतबो मोन नइ अंघाएल अय भऽ स अबैय छी अखन एकटा आम खा लेब, मीठ मीठ पुरा मुँह लागि रहल ए अचानक से अखने।
जा हमरा तऽ बहुत अजीब मोन लागि रहल ए। किछु मतलब नॉर्मल खाय के मोन हैत एकदम गन्दा जना लगैय उल्टी भऽ जाएत आब।
अच्छा
हँ
बैकग्राउंड नाइस औतैय आइ ब्रन।
अले अच्छा ई की पूछैय छलहुँ आइ तऽ पूरा दिन अहाँ सानविए सङ्गे छलियै यऽ।
हँ तऽ कैल्हे बनलै हम्मर होमवर्क।
ओ आइ कियाकी हम अहाँके पढ़ैत नहि देखलहुँ तऽ हमरा बुझालए कि पता होमवर्क केने हैब नइ केने हैब।
हुँ हुँ हुँ हम हाय हम। हम अहाँ से कहने छलहुँ हेँ ओहो दिन जे पायरल नोटबुक लऽ आनब नइ अनलौं। हमरा फेयर बनेबाक ऐय।
फाइन लैय ले।
जैय दिन अहाँ खुशी दीदी के साथ भगवानपुर जाइ छलियै कहै छलियै यऽ हम
हम तऽ नहि सुनलौं हमरा सुनल रैह तै तऽ हम तऽ अ-अ-अ आइन दैतौं हम एहन किछु सुनबे नहि केलहुँ। आ दोसर बात स्पायरल नोटबुक के काज नहि छैय अहाँके मोटा कॉपी चाही नऽ तऽ बिना पायरलो नोटबुक के अहाँके मोटा कॉपी भेट जाएत। ओहिके कोय चिन्ता नइ अहाँ एत्तौ जेबैइ ने तऽ अहाँके तीस रुपैआ में तीस चालीस में बहुत मोटा कॉपी भेट जाइ छैय तऽ अहाँ बीस या तीस रुपआ के लऽ लिय कॉपी अच्छा मोटा रहैय छैय ओ सब।
अच्छा ठीक। किछ छैय आ हम एकटा चीज एखने बिसरि गेलियै कहियौ तऽ। पैरेंट सिग्नेचर करवेबाक छले हमरा काल्हि हमर साइंस के टेस्ट भेल छलैया।
ओ टेस्ट में कते नम्बर आएल।
हमर दस में सँ छह नम्बर।
हँ तऽ ठीके अइ ई चारि नम्बर कत उड़ि गेल।
अरे ओ गलती सँ स्पेलिंग में एकटा गलती भऽ गेल छलैय।
तऽ चारि नंबर स्पेेलिंगे में काइट लेलक।
हेलो। हँ बाजैय छी बाजैय छी। ओ नइ ओ चारि नम्बर स्पेलिंगे के नइ कटल क्यो, कोनो कोनो गलत आय गेले हे हे हे।
अच्छा कोनो नहि गलत तऽ होइते रहै छै, ओ मे किछ
अहाँके बहिनक के जे माता भेल छले ठीक भेल
अहाँके यादआस्त अहाँके यादआस्त के त भऽ गेला बुझाइया, अहाँ हमरा से दसम बेरी पूछि रहल छी ठीक भऽ गेले ह, ओकरा फेरो पता न की फूंसी फूंसी हुए लगले ह पता नहि। ह पूछि रहल छलौ हे जे अहाँ एना डोरे मोन देख देखै न देखै अाँ किु देख हमे मोनी नहि लागे टीवी पर आइ काल्हि के बच्चा सब खाली मोबाइले चलबे छै। अहाँ टीवी पर त देखू डोरेमोन।
अहू त बच्चाए छी अहा कोन सा बड़ पइघ भ गेलउ है। अहा के नइ देखइ छि?
अहाँ कि कहलहु ने के अहां टीवी पर देखू तऽ अहाँके कनी नीक लागत, टीवी पर देखबै तऽ ओ दोसर टाइप के होइ छै। और ओहिमे मोन लागत अहाँके पर फिर भी अहाँके मोने नहि लागत किछो देखे मे बच्चा वाला चीज अहाँ के सब त उएह देखैत रहै छी, मोबाइल मे की की सब रहै छै से
हमरा एकटा डिजनी पर हमरा अथी वाला डिजनी पर आबै छै ने से देखय मेरा बड़ नीक लागे या
तो क्य नहि देखै
आ लग दे तखन तऽ हमरा नहि आबैय
अहाँके किया नहि आत ये अहाँके तऽ सब चलो आबय तऽ ई किया नहि हयत लगायल
इ नहि होैत रहअये या।
अच्छा कोनो नहि हम लगा देल करब ओहिमे कोई बड़ा बात नहि छै। बाजैत रहू न।
क क ह की कह छै क कह
तनू बजही ना पागल छीही?
कि कह है कने त रह है छी आइ कल?
बाज नहि रहल छलियै की कर रहल अहाँ? कहाँ कर रहल छी
एते बाजि रहल छी अहां सुनिते नै छी?? खराब भऽ गेल।
हमर कान नहि खराब भेल ह, अहाँके नेटवर्क खराब भेल हे।
हमर नेटवर्क सही जगह पर हैय, अहां गलत जगह पर छी ह।
करू गलत खबर नहि जिम दहन करबै झगड़ा नहीं करू, नोर्मल बात प आवे छै नॉर्मल बात पर, ह आओर सब आओर बताउ कखन सुते कन छी अहाँके सुते के टाइम कोन हे?
सुति जाय छी रात के दू बजे, आठ बजे, सात बजे नओ, बजे दस बजे
ओ सात बजे अहाँके नींद नहि आयल ह? ठीक छै
कखनो सुति जाइ छिय कहलहु तऽ दूओ बजे नींद आयत हमरा तऽ कखनो कखनो
अच्छा
हँ
ह्म्म और
तनेगा बात छै
ओर हम की पूछि रहल छलौ हे सुनलियै यै जे जेनी ऑमलेट खूब खेलके
बड नीक लागे छै ओकरा आमलेट बड नीक
ओ आ फ्रूटों
हेलो हँ हँ प्लूटो प्लू पो के नीक लागे छै लेकिन ओकरा केयो दैते नहि छै ओकरा केयो प्यार करते हमर नैय देखे छै प्यार करैत साफे प्यार करनाइ लोग सब बंद कऽ देल बहुत गुस्सा चढ़ैया हमरा एना अहुँ नहि करे छी प्यार कहू तऽ ई कोनो नीक बात भेलै एना नहि करबाक चाही न
हू और अहाँके राम मन्दिर जायके मोन होइया
होय तऽ अय बहुते हमरा ओतऽ जाय के मन होइया ओ केदारनाथ बड्ड नीक छै ओ मन्दिर लेकिन की करू
बात तऽ ठीके कहलियौ केदारनाथ तऽ हमरो जाय के मोन होइया लेकिन अपन सबके घर मे पईसा नहि छै जे केदारनाथ जायके अपना सबके कोइ लऽ क केदारनाथ तऽ छोडूं अपना सब बिहारे से बाहर निकल जाय तऽ बहुत बड़ा बात छै
सेह तऽ हमरा तऽ ओतौ। जाय के बडु मोन होइया। कथी कहै छै। कथी कहै छैे। नामो बिसरि गेलियै छोड़।
जा नाम किये बिसर गेलियै। कतऽ जायके मोन होइया
अरे ओ कृष्ण भगवान वला कोन सा लागल छैलै ये यै ह वृन्दावन और मधुरा जाइके बहुतेै मन हो
अच्छा वृन्दावन आर मथुरा अहाँके आवाज नहि आबि रहल यै।
अच्छा हमर आवाज नहि आय।
आब ऐल अच्छा आर हम की पूछ रहल छै। मतलब काइल तऽ स्कुल जेबे करबै।
हँ।
ओ आर परशुऔ जेबै। चारिमो दिन जेब। पांचमो दिन जेबै।
हँ।
छटमो दिन जेबै।
हँ।
सातमो दिन जेबै। कियै नहि जेबै।
सातम दिन कथि छैय।
रेइब छै।
सैह तऽ
अच्छा ह। ऊ ऊ
बया।
अहाँके बर्थडे पर हम कपड़ा द दैलौ
कथी देलियै।
कपड़ा।
दैलियै यहाँ ओतऽ हमर बहीन लेलक।
कि बहिन अहा जे देलैथ न कपड़ा तैय में हमरो हाथ छैय ओ पसंद हमहि केने रहिये एई हम बाजि रहल छी की?
अच्छा ओ छोड़ू।
अहाँ बाजि रहल छिअइ की? बाजै आवाज की आबि रहल ऐ।
सुनू त अहाँके जे छोटकी बहिन छथि तन्नू से बड्ड सुन्दर बड्ड क्यूट।
अच्छा ओ सुंन्दर आ क्यूट द त नै पता लेकिन बुझाइया पाजि रहल छथि एखन
आओर बता नै रहल छै।
ह। अच्छा-अच्छा कोइ बात नै। नहि पढै छथिन। अच्छा अहाँ जेनीके दुलार करै छियै कि नै करै छियै।
करै त छिअइ।
अहाँ सु अहाँके जे बहीन छलथि हे। सुनलहु हें जे अहाँके बड़की बहिन आब पढ़ लगलथि हे।
अच्छा अमरीता।
हँ दीदी के कहतै।
ओ, हमरा नै विश्वास ऐ, हम त नै देखने छी।
उं अच्छा, अहाँ नै देखने छियै, पता नै एहेन हम। गप्प सुनलियैया आइ, टोलमे हवा उड़ल छै एक बात के। आब नै बुझल की गप छै की नै छै।
हावा उड़िक भाइगो गेल हेतै कतौ।
हं। एखन देखियौ अहाँ के बड़की बहिन हमर सामने हे बैसल छथि आ पी डब्लू बला सं बात क रहल छथि।
किछ बजिऔ ने यै।
आब केकरा स बात करै छथिन यै।
पी डब्ल्यू बला स बात क रहल छथि। किछो किलास तिलास ले।
छा
हूं त की?
अच्छा। और सब ठीक अहाँ बताउ?
हमरो ठीक ऐ अहाँ बताउ?
हं हं हमरा त ठीके ऐ, बस पैखाना लागि रहल अछि। पता नै केखन खतम हैत ई बारह मिनट?
अहाँके पेखाना लागि रहल अछि? अच्छा तें दुआरे पदै छलहु हें?
कोइ ना कोइ ना, जादा सेकंड नै छै, खाली दस सेकेंड बांकी छै।
दसो सेकेंड नै ब अ अथी देखियौ न चारि तीन दू आ एक। सेकेंड आ भ गेलै बारह मिनट, नै कटबै रुकि जाउ।